हेलो। की हाल, ठीक छौ, तू सब ठीक छी?
ठीक छै, लागै छै सुतल रही।
नांइ ओहिना आराम करैत रहियै।
आंअ।
समय नै देखै छी केना छै जइ बाबू सबके सुताबै छियै आलस आइब जाइ छै।
हँ।
नींद लागऽ लागै छै राइतो कऽ लेट भेए जाइ छै सुतय म।
की छै कि
राइतो के हमरा सब ओइठां खाना बहुते लेट सँ होइ छै।
लोक सब छौ तऽ लेट भेए जायते पुरुख-पात सब रहै छै तऽ ओहिनो लेट भेए जाइ छै।
बहुत लेट भेए जाइ छै।
हँ।
ह
आर ई एतो जे अपन टी भी में समाचार-तमाचार दखैत छै त आरो लेट लागेतौ सब खाइ तौ लेट से।
हँँ टी भी सब टी भी आ भइर दिन भागवत कथा राइत कऽ न्यूज समाचार।
हाँ।
आ सुनैत रहै छै तऽ ओहो मे लेट भेए जाइ छै हमरा त ओहिनो बहुत लेट केए क खाना बनै छै।
नै गे त हमरो सबठमा अहिना करै छै कि जो- जो समाचार लग बैठतो त केकरो उ उठैके मोन होइ छऽ।
हँ त
ओहिनो ओकरा सबके के बूढ़-सूढ़ लोक सब के टी भी खोइल दै ते मोन हेतौ भइर दिन ओकरा सबके टी भी ये दखी। किछो काम-ताम नै करी।
हँ।
हँ। हम तऽ कैह दै छियै कखनो काल कऽ हमरा सबसँ बेसी लगाउ ओकरा सबके छै
हँ अपना सब की देखै छियै सिरियल देखै छियै बेसी सऽ बेसी फिलिम देखबौ फिलिमों हमसब देखय में हमरा एखन नै नीक लैग छै। फिलिमो सब देखय में नै नीक लागै छै हिन्दी कुनो-कुनो देखलौं
हँ
गाम
नैय गै छै ई छै न गै नबका नबका फिलिम सब एकोटा टीवी पर देतौ नै जल्दी
देतौ ओना आ नबका फिलिम सब हमरा नीको नै लागे छै।
एक देखली एक देख देखैत रहबी तक फिलिम जकाँ आ सबटा सीन एकोटा ई रहै छै बिसरल रहै छै छै यादे रहै छै। हाँ
फिल्म में हेन्दी नबका देखऽ में नीको लगै छै ओ भोजपुरी फिलिम रहतौ कुनो-कुनो तऽ देख लै छियै नै के भोजपुरी फिलिम परिवारिक रहतौ न तऽ ओकर सबके कहानी नीक रहै छै। आ नै तऽ ह ओहै साउथ के फिलिम रहतौ। तऽ ओहो में कोनो-कोनो फिलिम के कहानी नीक रहतौ तऽ जे फिलिम के मतलब ओ अथी सब वला नै देखै छिये कऽ परिवारिक कहानी सब रहतौ तऽ ओसब नीक लागै छै देखै में
हँ नीक लागै छै तखन कोनो आय ब भोजपुरी में कुनु-कुनु फिलिम सब देखबही न तऽ मोन लाइग जेतौ देखऽ में
मोन लाइग जेतौ हमरा नीक लागै छै देखऽ में तऽ हम देख लेलौं
आ सब फिलिमो नहि नीक लागै तऽ देखे में हिन्दीए में छै ने जे पहिलुका जमाना के हीरो सब हिरोइन सब बनबैत से फिलिम सब आब दै छै एकोटा
हू ओ अपन देखइ छै न्यूज-त्यूज स
एकोटा मे ने कहानी देने रहतौ ने किछो ने
मोबाइल पर सीरियले देख लै छियै।
हँ ओ प्यार-मोहब्बत के आई-काईल सीन दय देतो आ कोनो फिलम कहानी देय छै पहिले कते नीक ओ फिलिम पुरना फिलिम सब जे लोग देखे छै अखनो काने लागे छै।
ह सिरियल त बड नीक लागै
हँ आ पहिलुका जमाना के जे गाने सब रहे एकहकटा सुनने छै गाना त केहन सुंदर सुंदर रै। हँ आइ काल्हि तऽ जेह मन होे छै सेह कै दय छै अपन देखाय
हँ
हँ
नीक लागै छै फिलिमसब देखयमे फिलिमके कहानीसब रहथिन तऽ नीक देख लै छीयै नीक लागैत छै
हँ ऽ अच्छा चाहियो सब के टाइम भए गेलौ।
हँ साढ़े तीन बजे छै ने, कने सुतल छै सब, पप्पा माँ सब सुतल छै सब।
सुतल छौ।
हँ उठतै तऽ ना।
चारि बजे कहतौ, तू चारिए बजे चाय बना, पी लेबय।
मेरा यहाँ त पाँच बजे।
हुं।
पाँच बजेसँ अपन सुइत क उठै छै, बनतै या। कुला तुला केलक, ओकर बाद चाय ताय पीलक।
जेहन टाइम मे खाना पीना खाय के आराम करै छै, ओहन टाइम में चाय पीबै छै।
नहि तऽ दिन के नै त बारह बजे तक सब खा लेतौ खाना। लेकिन राति के नै खेतौ, राति के बहुत बेर तक खाय छै, दुवार पर दु कान छै। लोकसभ आबैत रहै छै अपन गपशप करैत रहै छै।
दोकान अपने छौ।
हँ दुकान छै दुआर पर, पप्पा करै छै।
चलै, चलै छै दोकान कि?
हँ।
हां।
दोकान बढ़िआं चलै छै तऽ उएह मे रहे छै दु लोक सब दुवार पर त अपन सब गप सप करैत रहे छै, हम बाबू सब के बताबै छै, ओकर बाद जाकऽ
हँ ओहिनोन अहिनो कान सब जतय केने रहत ओतय दस पन्द्रह आदमी बैठले रहतौ हरदम मचान पर।
हँ।
आ। हमरो सबके यै लगे मे एकटा दोकान छै तऽ भरि दिन भीड़ लागल रहतौ।
हँ तऽ ओय खातिर फेर बैठल तऽ लेट भए जाइ छै खाना बनबै मे।
हँ।
एगारह बैज जेतौ सुतैत सुतैत। भोरकेऽ फेर छोये बजे उठू, भोरकेऽ उठू तकर बाद काम स्टार्ट भ जाइ छै।
भोर क उ ठबीही आ काम जे शुरू हेतौ तऽ खतम होइके नामे ने लै छै।
एक तऽ नीन्द नहि टुटैत रहै छै आदमी उठता तऽ ब्रश करै छियै आ काम शुरू
अपनो कनि मोबाइल लऽ क राति कऽ चलबै छै देख लए छै किछो आ फेर एगारह बजिये जाइ छै बारह बाजि जाइ छै सुतयमे।
हम त रायते क कनी देर देखै छियै।
हँ। आ तब भोरसँ अपन काम करैत करैत मे अपन कखन बारह एक बाजि जाइ छै कोनो पता नहि चलै छै।
हँ।
ह तऽ ओएह कहैत छियौ करैमे तऽ कते देर लागै छै खाने सब बनबै मे आ खाइ बेरमे हुनका अनाहिये समय लागैत छै।
हँ।
हां।
आ दिन त बरका टा के। अते काम रहे छै तइयो दीन बीतऽ वाला नय। ओते काम रहै छै आ दिन नै बीते छै जल्दी।
हँ नेकी भोर क काज काज करय लागी तुरत तुरत बिततौ आ ई समय के दुपहर के जे टाइम रहै छै ने
हँ।
ई दुपहरिया के जे बैठल आरो बैठ बुझबी जे काम नहि छै बैठल छियै त तो आरो पहाड़ भए जाय छै।
हँ।
हँ। तऽ ई छै तैयो गर्मी नहि केने छो जे रौदा उगल रहैत छै ई बेरके दुपहरके तऽ तेहन रौदा लागै छै तखून का।
हँ।
त तऽ आर मोन लोकके तंग भ जाइ छै।
अखन तैयो रौदा नहि करे छै तब ठीक छै एहने मौसम त अइ मे अपन ठीक छै मानसून छै।
हँ।
ने ठण्डी ने गर्मी ने हवा ने बरसात अपन ठीक छै सब मिला क छै।
हँ किछो ने।
अकेला कोनो मौसम नहि छै।
कोनो ने एको दिन ने छोड़ै छै अकेला ई है छै जे गर्मीे छै तऽ गर्मीेये रहते।
भरि दिन जे गर्मी लागते रायतऽ क नय लगतय। बड़ी ठण्डी लागतौ दू घंटा हवा।
हेया की करते समयो की करते। गर्मी करै छै तऽ लोक कहै छै हौ बाऊ कते गर्मी क देलकै।
आ पानि पड़तौ तऽ ओहो ले लोक कहे छै आइ पानि भरि दिन पड़ले।
हँ।
हँ से भए जाय छैय ने।
आर अखन तोरा सबके गाममे किछो नहि छियौ।
एक तोरा भोज खतम भेल आब फेर दु जगह छौ
हँ आब ओ हमरो सबके भोज हेतै तऽ तैयो एखन टाइम छौ। ओना लेट छौ।
मधुश्रावणीक भोज मे एखन बहुत लेट छौ।
हँ अखन तऽ शुरुओ ने भेलय पन्द्रह अहिबेरा कय पूजा लागलै बुझबो ने केलियै।
नहि हँ उहे के कि कहै छैय पन्द्रह दिनके होय छैय ने।
हँ।
हँ।
नहि तऽ पन्द्रहो दिनके होय छैय आ चौदह दिनके होय छैय।
ह त उहे भेलै चौदह पन्द्रह एके भेलै।
नहि हँ। एक दिना दू दिना तऽ बुजही जे उहे मे बीत जाय छैय जे टेमी रहय छैय ओमे भरि दिन लागि जाय छैय।
एक दिन पंचमीेये भय गेलै।
एक दिना पंचमीये भय जाय छै। तऽ ओ दू तीन दू दिन बुझही ने फूल फूल लोढ़य लेल नहि ने जाय छै।
ना खयबा के चाही पंचमीयो के मधुश्रावणीयो के।
हाँ।
नहा खाय छैय न मधश्रावणी पंचमी के माथा सब जे धोवे छै।
हँ ओहे त कहलियै जे दिना जे ओ होय छैय तऽ अपन घरे लग से फूल तोड़ि लियऽ कतउ जाय आबि नहि न सकै छी।
हँ।
हँ इम्हर रहै छैय तऽ इम्हर लोक अपन घुमै ले जाय छैय जतऽ मोन होइ छै।
हँ।
पौरकां खना हमरा सबके टेम्पु हम सब टेम्पु कय के कतऽ कतऽ
टेम्पु कय के कतऽ कतऽ गेलियै, हां।
नीक लागय छैय जाय में बड नीक लागय छैय दोसरो गाम चलि जाय छियै ने लग मे जे गाम छैय।
हँ, इहे मे लोक घूमितो छैय कि
हँ। बहुत लोको आर ई रहय छैय ने जतेक लोक रहय छैय इ मे ततेक नीक लागय छै।
हँ।
दू तीन टा ज पबनैतनी भय जेतौ संग आ ओकर संग पाँच टाके छअ टाके आदमी रहै छै कते नीक लागै छै।
हँ।
हँ हमरा सभके तऽ मारि भय जाइ छैय सब के फूल तोड़तय आ ओहि मे के नहि तोड़तय।
बतियो नहि रहय देतै पूजो करय लय फूल नहि रहै देतै।
हाँ।
बच्चा सभ लटकल रहै छैय गाछमे सभ दिन तोड़ै छैय देख लैय छैय गाछी।
ई एकटा गाछी मे एक एकटा गाछी मे कम से कम पंन्द्रह आदमी लटकतै त ओ गाछी के हम कहै छियौ पत्तो ने बचतै। ते फूल तऽ बड़का गप भेलै।
हुं।
आ हमरा गाममे अइबेरा पाँच टा पबनैतिन छै।
अहिबेर तऽ पत्तो ने रहतौ ठल्लियो तोड़ि लै छै।
खल्ली तोड़ि लै छै ने ओ अथी बोतल सभमे दए कऽ जे लगबैत छै चारू साइड।
हँ।
करोटन सब के पेड़ कते नीक लागै छै। गुलाब सबके फूल सबके किछो ने रहैल दैये।
हँ।
हँ, आ तऽ जे बुद्धतै चारिटा पाँचटा लोक। के भोरो ले बचे छै तऽ ओहो ने दै छै रहय लऽ ठीक छै। जो तऽ काम करगऽ।